हँ बहिन
हेगै देखो हम अहाँके निमंत्रण देय खातिर फोन केने छियै ठीक छै जेना हमे कल बतेने छियै ने अहाँके कि हमरा भाय के विवाह छै
अच्छा
चचेरा भाय के तो आर के तऽ दिन पतरी अहाँके हमे दे दिये दे देेले छियै
हँ
तऽ सुनू अब हमे जे कहैय छियै अहाँके जे
दऽ बिआह के बाद
हँ
अ हमे विवाह के बाद विवाह के गामक जो पित्ति केँ डिह से होयइत न त तोहूँ हमरा आर सङ्गे चलब ठीक छै ओतै कुल देवता गोसाई छथि हमनी आर के आ मिथिला मे घिढारी आ कुल देवता पूजा केतेक नियम से होइत अछि कनिया जब घर आऔती तऽ सबसे पहिले कुल देवता के आशीर्वाद लेत छियै
अच्छा
ठीक छै त अहाँ भी हमरा आर सँगे चलब ठीक छै श्यामा बहिन
ठीक छै
किछो सोच रहल छियै की अहाँ
नय नय कुछो नय सोच रहल छी तनी आवाज के न दिक्कत होइ छै
गामे के हम सभ यही तय करै छथि जे विवाह गाम के डीह डीह होइ छै न
हँ हँ हँ
सतेयू आ कुल देेवी के पूजा होइ छै अच्छा कुल देेवियो केँ अहाँ के पूजा होइ छै घेउ ढारी होइ छै की
हँ तऽ एही खातिर ने हमे अहाँके फोन केने छियै कि जे हमे गांव जायब तऽ कुलदवी केँ पूजा मे हंऽ त देखो तू हमरा आर के अ नजदीक सखी छिय
हँ हँ नय तनी आवाज केँ कट कटके आबै छनि न तऽ नय सुनाई देबै छै तऽ ओह पूछै छियै कि कुलदेव देवता के भी पूजा होइ छै ढीव ढ़ारी ढीव ढारी होइ छै न
हँ हँ तऽ ओहि खातिर हम अहाँके फोन कयने छियै कि अहाँ भी हमरा आर सङ्गे चलब
अच्छा
आ जे मधुर श्रा मधुर श्रावणी त विवाह के पहिला साउन मे लड़की के नहिर मे होयत अछि आ ओ तऽ कनिए करति छै आ ओना आज कल केतको गोटा शहर मे सेहो कऽ लति छथि मुदा गाम कऽ दोसर क्षेक आओर दुरागमन तक विवाह के तुरन्त बाद या फेर साल भरके भीतर कऽ देल जाइत अछि
हँ मधु श्रावणी व्रत तऽ केवल मिथिला मे ही होइ छै ने
हँ
नाग नागिनक पूजा मेना आओर कथी तक तथा ई सब हमर संस्कृ ती धरोहर छैै न आर एकरा बाद च आ ई हम सभ कर्तव्य आछि
हँ ई तऽ अहाँ एकदम नीक कहनउ बहीन जेना एकटा गप आओर हमे कहै छियै कि आज कल विवाह मे जे डी जे और अश्लील के गीतक चलन बढ़ि गेल अछि वही हम सोच रहल छियै जे हमर भाय के विवाह मे केवल पारम्परिक मैथिली विवाह गीत बजाइ आ जेना महेेशवानी आ नाचारी आओर शोहर भी गवाईव
अहाँके ई सोच सहनीय छै हमर पारम्परिक गीत जे मिठास छै ओ कोनो डी जेे मे नय छै समझलु ने केते सुन्दर सुन्दर गीत सब होइ छै आ जब सखी सब मिल के दुल्हा के गाली देवे छियै तऽ केता अच्छा लगै छै
हँ हँ बहुत मजा आबै छै
हं तऽ ओहे हँसी मजाक माहौल बनि जाइ छै ओहिसँ तऽ सम्बन्ध गहरा होइ छै
तऽ बिलकुल सही कहै छी सखी विवाह के दिन कनिया के सखी सब दुल्हा के कतेक स तंग करै छथि ओकर जूता नुका देव देबै ओकर सँ नेघ मांगब ई सब तऽ विवाह के जान अछि ने
हँ तैयार रहू लक्ष्मण सॉफ्टवेयर इंजीनियर छथिन की
हँ
अ तऽ कनिया सखी सब सेहो इंग्लिश आओर मैथिली मिल के नीक सिखाय खि खिचाइ करथिन
हँ हम लक्ष्मण के कहि देब जे पहिले से तैयारी कऽ के जाय अच्छा चलू बहिन विवाह के तैयारी मे कतको काज होय आ होइत अछि कपड़ा खरीदारी गहिना निमत्रण पत्र केतको काज बाकी आछी
अच्छा आ कपड़ा के खरीदारी करब मधुबनी या दरभंगा से या पटना जायब
देखो हमे तऽ सोच रहल छी जे गहना तऽ दरभंगास से ले लेब ओतय हमर जान पहचानके नीक सोनार छथिन आ कपड़ा के लेल कोलकत्ता या पटना जा सकति छी आ मुदा कनिया क लेल मधुबनी पेंटिंग वाला जे खास साड़ी होबै छै हम उ ओकरा हम जरूर लेब मिथिला के कनिआँ पर मधुबनी पेन्टिंग साड़ी बहुत फँपतै छै
अछि वाह ई तऽ बडी सुन्दर विचार छथि आर स्थाय कला के बढ़ावा एसो मिलित आ कनिआ सुन्दर सेहो लगति आ निमंत्रण पत्र पर की छपवा रहथिन
देखो निमंत्रण पत्र पर हम सब पारम्परिक मैथिली श्लोक आर स्वास्ति वाचन छपवायब आमन्त्रण पत्र सेहो मैथिली भाषा मे ही रहत हमर भाषा हमर गौरव आछि न आ एकर विवाह ज क पाबन अवसर पऽ तऽ जरूर प्रयोग करबाक चाही
अच्छा अहाँके गप सुनी के मन ग गदगद भऽ गेल अहाँ अपन परम्परा आ भाषा के प्रति कतेक सजग छी आ राम भई हमन से जे कोनो सहायता च चाही
ह देखो हमरा आरके जे अहाँसे कोनो सहायता चाही तऽ हमे अहाँके बेझिझक कहब
अच्छा हम विवाह मे पूरा समय रहब आ सब काम काज समटाइब
चलू अहाँके ई गप सुनिके तऽ आधा भार तऽ अहिने कम भऽ गेल अहाँ तऽ हमर अपन छी विवाह के तिथि तय होत हम सबसँ पहिले अहांके घर कतनी पठायब आ अहांके गाम पहिले चलनाइ पड़त
हँ बिलकुल मटो से पहले हम गाम पहुँची जाय ठीक छै आ गाम घर साफ सफाइ मरबा बनवाइ आ काज बाँस आर आमक पत्तर के व्यवस्था आ ई सब हम देखि लेब ठीक छै आ मरबो तऽ एकटा पारम्परिक ढंग से बात छै ने
हँ बांसक मड़बा ऊपर से कोहबरक चित्रकारी आओर हरिअर पात से सजल कोनो कृत्रिम प्लास्टिक सजावट नय रहत सब किछ प्राकृतिक आओर शुद्ध रहत
बहुत सुन्दर तऽ ठीक आछि बहिन गप त केतऽ आछी नय कहू
हँ अहाँ भी अपन शादी बियाह के तैयारी करू आ हमे भी तैयारी कऽ के अहाँके कॉल करब ठीक छै
अच्छा ठीक छै
रखै छियै हमे
ठीक छी
ठीक हेलो एक